ओ आवाज नहि जाय ये की हेलो बौआ
हँ
जाइये आवाज हँ हँ ठीक छियैै
हँ ठीक छै अहाँसभ ठीक ठाक
हँ हमहुँ सब ठीक ठाक
ओ केहन ओम्हरका गर्मी केहन यऽ एखन तऽ गर्मी बड्ड छै
बड्ड गर्मी एहन गर्मी यऽ जे पूछू नहि
हँ सएह तऽ अहाँसभ दिशका गर्मी दिल्लीके गर्मी हमरो सबके गर्मी खूब छै
अहूँ सबके बड्ड यै
हँ बड्ड अइ तखन तऽ हमरासभके गाममे की होइत छै गाछ वृक्ष रहैत छै तऽ कने चलि जाउ कतहु बैसि रहू तऽ कनि ठण्डाके अनुभव भऽ जाइ छै
हँ
आ आ बाहर मे तऽ बड्ड छै ताहिमे दिल्ली के गर्मी तऽ आरो छै नाम
दिल्ली के गर्मी तऽ पूछू नै दिल्ली के ठण्डो तेहने नामी आ गर्मियो तेहने नामी लेकिन ई यै जे ठण्डा हँ ठण्डा आब पहिले जेना पौरैय कहाँ यै
हँ लेकिन यइ गाम घरमे ओनाहिये ठण्डा पड़ैत छै एखनो हँ गाम घरमे खूब ठण्डा हँ हँ हँ आ बाहर मे की होइ छै जे एकेटा रूम मे ने लोक हरदम रहे छै एके एकटा घरमे रहल हरदम खिड़की केबार बन्द रहै छै तऽ ए ओतेक ठण्डाके अथी नहि भऽ होइ छै लोक
हँ हँ हँ हँ आ बाहरमे ई छै ने अन्दरेमे सभ किछु करू नेहेनाइ धोनाइ चलनाइ फिरनाइ जतबे घुमब ओत ओतबए देर घुमू
हँ ताहि दुआरे ओतय कने कम बुझाइ छै आ एतय आ हँ आ गाम घर में कने खु खुला छै तऽ कनि बेसी बुझाई छै आ दोसर छै की अइ जे सभके अपन अपन चारू जे छै अथी से सब म ने सब समय के सब अलग अलग आनंद आबैत रहे छै बर्षा साथ के किछु अलगे आनन्द छै ह आ
अखन गाँव घर में ओ धान के रोपनी सब अखन नहा जन जन सब के एनाइ अगना घर में सब के बोनि बनिहार देना जेना बोनि पहिले दियौ धान के तऽ पैसा के तऽ सबकिछ के
सबटाक अलगे अलगे आनन्द आब तऽ पाबनि तिहार ने आ मधुशावणियो प चचमी तऽ अखन बस
आब त हँ हँ ह हँ हँ हँ मधुश्रावणी तऽ आबो वला ये तो आब तऽ सावनो हत न बुआ
हँ हँ आब साबने होयत अगिला महीना में हयत
हँ
अलगे आनन्द
ओ सब पस अथी मधुश्रावणी मधुश्रावणी तऽ बड्ड नीक लागैया ओ नाग हँ नाग पूजा पन्द्रह दिन का पाबनि ओ पंचमी सब उएहे में आयल ओहे मे सब दिन के तैयार भऽ कऽ मंदरे मंरे फ्लोर ही करऽ लए जाउ फूलक डाली सब सजाउ आ तहि मे जते गाछ वृक्ष ये गाछ वृक्ष फूल जते य सबटा तोड़ सु्डा कऽ दियऔ डारि डढ़ि सबटा के लऽ कऽ सुुड्डाह कऽ दियऔ तकर बाद ने नहि नहि नहि एहि सभके तऽ बड्ड मिस करैत छी एहि सभके बड अ की करै छी ह
त त सब के अलग अलग अलग ऋतु के अलग अलग आनंद
हँ हँ हँ ओहि सब ताहिमे बसंत ऋतु के सबसँ ज्यादा आनन्द छै ने
हँ हँ सरस्वती पूजा होइ छै होली भेल वएह में
हँ हँ हँ ओहि में तऽ होली सबमे भऽ गेल ई तऽ सावन में तऽ जेहो चीज सुखायल सेहो हरिया जायत
ह एकदम पूरा जते अखन जतताे तक अहाँ के नजर जयत एते तऽ तक हरियरे हरियर लगैत रहै छै एकदम लत्ती फत्ती सब तऽ
तैयो अपने आप देखबै जे जनमि गेल अगर जतऽ माटि छै ततऽ
बड्ड सुन्दर छै एखुनका समय तहि दुआरे अलग अलग हँ
ओहि सब महीना में तऽ भाय गाँव तऽ गांवे छियै
हँ गाँम तऽ गाँवे छै एतेमे नब बियाह हल सबके तऽ आरो
सबर क न लना सब के समय मे सब बहिना सखी सब एकठमा जमा भजा
आब एकटा ओ लोक मोने पारि पार कऽ ओ दिनसँ मोन पाड़ैत रहू असगरेमे बैसल रहू जखन काज नहि रहल तखन
तऽ नहि काजमे नहि से नहि कहियौ बहिना में बहिना गप भेल तहने गपसभ छेड़ा जाइ छै की
तर से लागैत रहे छै एकदम ओप समता अबैत रहे छै जे जेना लागैत रहे छै क आमने सामने बै छै
जेना लागै छै कि जे हँ हँ आबि गेल उएह समय आबि गेल नहि लागे छै बचपना लेकिन जे कहियो जे बीतक समय छै बाबा आपस नहि अबैत छै लेकिन ओहि समयमे फेरसँ जायके मोन करैत छै
हँ छैहे होइते रहै छै आब लोकसँ लोकके भेटे भेनाई बड़ मुशकिल
बड मुश्किल कते अपना सबके कते जमाना भऽ गेल देख
सएह ने हँ आब की होइत छै आब अहाँ एलहुँ तऽ हम नहि हम एलहुँ बच्चा सब पढ़ाइ लिखाइ भ गेल के छुट्टी ओहि हिसाबसँ नहि होइत छै तऽ ताहि दुआरे आ जे
अहाँके क टा बौआ
दूटा एकटा बेटा एकटा बेटी ने हँ दुनू लड़का लड़की दुनू एकटा बारह साल के आ एकटा छओ साल के हँ बड़ सुन्दर दुनू अखन पैघ पैघ भऽ गेल
क की
हँ बहुत पाछा
बहुते पाछा हमरास बहुत पाछा बियाह केलियै एते पाछा किया रहि गेलियै
अये हम केलियै बियाह करै अपना सब अपने करबै बियाह आइ काल्हि अपना सबके बेरमें से नहि ने छलै
हँ सह न नहि नहि नहि आब अपना सबके सम लेकिन उएह नीक छलए अपने सब समय बला बियाह नीक छले आ हमरा अहाँके पहिले के बियाह जे होइ छले माँ माँ सब के बाबूजी सब के जे बियाह भेल ओ ओर नीक भेल छनि सौराठ गाछीमे ओ सौराठे गाछी मे सबगोटा बैसथिन ने जेना तीमन तरकारी बिकैया तना बड़ बिक
हँ हँ सब हाल
हमरा बाबूजी सभके तऽ ओतहि बियाह भेल छनि
ह ओहि में तऽ सुनने छियै कानन चारि दिन आठ दिन के अंतराल में भऽ जाइत छलिये बिवाह गपे गप फाइनल भेल आ तुरत हँ गप फाइनल भेल तुरते आ तुरते तैयारी भेल आ तुरते सभटा बियाहके तैयारी भेल आ बियाह भऽ गेलै
कहलहु हेँ उएह समय नीक छलियै सौराठ गाछी वला
छलै हे ओ सब जे छलै आब लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे क क सबटा उठल जाई छैय नहि कीछ कतौ नहि बस पहिलुका लोक सभ के मुंहे नाम सुनियो जे हं ओ गाछी छले या ताे एना एना बोड़ सभा लगै छलै त से सभ लोक सभ मने पहिलका लोक सभ तमहे सुनिय स
हँ आब अपना सबके समय बला ओ समय मे जे अपन सबके समय में भेल अपनो सभके समयमे जे भेल सेहो आब नहि अइ
नहि दू महीनाक तऽमसँ कम ई छलै ने कि मानि लिअ दू महीना तीन महननाे अतरालमे होइ छलै ताकल जाइ छलै बड़के बियाह गप सप पहिने भेल तहन स
हमरसबके बियाह दिन तकाके छओ महीना राखल जाइ छलियै
हँ आ नहि पहिने गप भेल तकर बाद जतेक सर सम्बन्धीेइ तकरा सभसँ लोक पता प्ता लगबै छलियया अपन सभके प हँ अपन सभके बाबूजी कक्का भाय सब अपन पहिने की जे या कतौ एहन बेटी बेटी वाला गप छै ने एकटा लो माल जाल की ने या ओत बिना सोर्स पैरवीक के किनबे नहि करैय ह् तऽ पहिने लोक ओ पता लगबै छै हँ आब तऽ आब कोनो त तऽ आब ई नहि देखैत छियै तऽ आब खेल भऽ गेलै तऽ कते के प्रसन्नता प्रसन्नता छै ककरा कतेक कोन वनमेब कोन कनिया मे कते प्रसन्न
कोनो नहि हए किछु भेल हौए दुनू छुटटम छुटा कऽ लिअ एकटा कागजके टुकड़ी पर साइन कऽ दिअ तू अपन अलग रह हम अपन अलग रहब कोनो नहि आब चलै छै न आब कोनो रीति नहि रहलै तै ने कहलहु है आइ एतवे चलो ई दसे साल में दस पन्द्रह साल मे समय कतेक चेंज भ गेलै से देख
सए हँ सएह ने अलग अलग भ गेलैए ने सभ आ आब तैयो पहिलकावला मे जे छै से एखनो पहिलके जेना कने मने त तैयो आबिए गेल छै ने आ अपनासबके जे पहिलका जेना वियाह भेलै तऽ उपनयन बिआह बेटाके हे बेटा अपन सभके बेटाके उपनयन हैत हे बिय आज मूड़न हेते ह मूड़न हेते तकर त तैयारी त करे हे फलला के कहबै चिल्ला के कहबै हँ आ आ आब जे भऽ गेल हँ आ आब जे हँ आब जे लोक कर लगलथि है प्रेम विवाद तऽ हुनकर ने बेटाके केना मूड़न होइत छनि केना उपनयन होइत छनि केना की होइत छनि किछ नहि कोइ नहि बुझैत छनि
कुल देवता नहि अपना कुल भगवती के
सएह तऽ कहलहुँ गाममे अहाँ कोनो काजे नहि करबै तऽ गामके लोक बुझतै कि गामे काज जे करे तऽ कोन मुह धरा
लेकिन होइ छै ई होइ छै बौआ जे आदमी गाँव घरमे नहि अपन कुल देवताे मनबैत छथि या नहि बनबैत छथि तऽ ओ
हँ नहि पहिने कोनो जे अपनासँ मनी लिअ कतव्यता करै मि लिअ बिह उपन करबै या म मुड़न करबै तऽ पहिने तऽ भगवतियेके ने अहाँ नोतबियै तकर बादे ने ककरो नोत कऽ देबैँ पहिने अहाँ प आइ अपना सबके मानि लिअ अपने सबके बड़े सभ कमाइत छथिन या बेटे कमाायल या कोइ कमायल तऽ अपनासभ कहै छै हे पहिलुक जे तनखा भेटल रहे पहिने भगवती पातरि देबनि हे पहिने पहि पहिने पहिने लोक भगवती भगवतिये लए ने सोचै छै जे हुनके लोक करतनि भगवतियेके लोक देतनि
अखनोहु हमहीँ अहाँ बुझै छियै
हँ अलग अलग सोच भऽ गेलैएा सभ आ आब आब बाकी जे आब आइ आइकाल्हिके जे छै ने से सब ओते नहि सोचै छै किछु नहि भेल तऽ अपन
आब देवता पितर त भले पूजैत छथि लेकिन देखाबटी
हँ ओते श्रद्धो नहि ने रहि गेल छै आब सब
नहि हमरा अहाँसभ जेना नहि ओतेक श्रद्धा नहि छनि
नहि ओत लोक अथीऔने रह पेलैए तहन त चलू सब अपन अपन प्रसन्न रहए सएह बात
सएह छै सएह छै सबस बड़का छै लेकिन ई छै जे पूजा पाठ हर चीज भगवानो बनेने छथि न ने जे हर महीनामे हर पाबनि तिहार छै आब देखियौ
क महत्व छै
आब अलग अलग महतब छै आ देखियौ सभसँ बड़िका आब ई अहाँके मधुश्रावणी स्टार्ट भऽ गेल मधुश्रावणी के बाद फेर धीरे धीरे तऽ पाबनि सब सभटा लगभग भैय जा तऽ होइते रहत
हँ कृष्णाष्टमी हैत कृष्ण भगवानवला हयैत तकर बाद फेर आब दुर्गाापूजा आबि रहल दुर्गा पूजामे कतेक कतेक नीक लगैत रहै छै य दस दिनके ह हँ गणेशो पूजा आब सभटा मिथिलाञ्चल में तऽ ढेर पाबनि होइत छै ने
आ सभसँ बड़का हमरा तऽ सभसँ नीक देखियौ पाबनि तऽ सभ नीक लागैए रक्षा बन्धन भाय बहिनके अय ओतसँ अभय जात एता नहि त खायब नहि जात तऽ राखी बन्हता न ता तऽ मुँह में किछ अंजल करब ने नहि
लागल रहैया ओहिमे नहि लागल रहै छै भोरेसँ ह ह हँ खा पी कऽ चारि बेर खा अबै छथि भाय सब आ त आ बहिन नहि आ बहिन सब भोरे ओहि में लागल रहैया भरदुति में भरदुतियो मेँ नहि रहै छै भोरे से लागल लोक जे अँहा भाय उताए तऽ नोत लेब ई करब
तहन खायब आ भाईजी सब एता जे जाइ छी जल छकेयो लै छी तहने जायब हँ ह आ ई नहि बुझे जाय छथिन जे बहिन प्यार पासल यै भूखल प्यासल यै जल्दी जायब तऽ जल्दी भऽ जायत
हँ से नहि जेबे करब ओ सब से बुझै छथिन सभ अपन अपन काज
आर आ ह देखियौ हमरा अहाँ के इन्तजार य जे भइ आब तऽ अगस्त महिनामे अबेवला छै रक्षाबंधन जुलाई गेलै अगस्त में हेबे करतै
हँ आब हँ आ पाबेन तिहारसभ एकदम आयल जाइए
आ सबसे पहिले रहै छै भाय के लालचो रहै छै ने बहिन सबके जे भैया की लऽ के एता हँ ओहि सब सबसँ बड़का देखिय बौआ सबसँ बड़का लालच छै भाय एक लाल छै भाय की देता
हँ छैहे कि आ ओहो सब भेलै ने एकटा इहोसभ एकटा प्रेमेके प्रति भेलै क ककरो की देतै की लेतै सबके भगवान अपना जोगरक सब चीज देने छथिन से छै ऐ तऽ ई भेले आवेश भेले कि आहा भाईज भाईजी ओता
नहि बुझलियै भाय पर पूरा अधिकार रहै छै ने लड़ो झगड़ि लेलहुँ भाायजी सबसँ ओहि दुआरे कख दोसर ल अपन भाय
आ तें ने हँ तैं लोक कहितो नहि छै कहै छै ने जे माय बाप के बाद भए नैहर रहै छै लोक भए भाति सब से ठीके छै लेकिन मेओ बा के जगह एकटा अलग छै माय बाप के बाद नैहर कने बेसियए भ जाइ छै ह सेहो छै सेहो छै लेकिन ये अहाँ के जे माय चाहे बाप ओहि मे से एकटा चलि जायत ने त कनी नहर कनि बेसियए खाली बुझाए लगे छै बड बुझ पापा पपा जहिया से गेलखिन हँ